हेलो हेलो
हेलो नमस्कार कोन छी
नमस्कार हम नीक छी अहाँ कोना छी
हमहूँ नीक छी धन्यवाद
की करैल छी
आय दी
हम पुछलौं अहाँसँ अहाँ की करल छी
बहुत नीक गेल अहाँके दिन कोना रहल
हमरो दिन नीक रहल
अहाँ एखन की करल छी
हम अखेन हम अखेन पढ़ रहल छी अहाँ कथी कर रहल छी
हम अभी गप्पा लगा रहल छी
उ जे हम अहाँके उ भेजलीयै रहल फोटो उ तनिका दीदी के व्हटसऐप पे भेजब त हम भी दीदी के व्हाट्सऐपे हमरा फोन से हम देख नय पाबै छथिन
का बोलल छी
हम ई कह रहल छी अहाँके जो हम फोटो अखनी भेजले रहल उ अम्बे दीदीके व्हाट्सअपे अहाँ भेजू समझली हम ऐं हम एहन ई फोन मे से न भेजा भेजा
ज रहल छी
टाइम लगतेै आ गेलै अहाँ एखिन की कय रहल छी
हम एखन गप्पा कर गप्पा लड़ा रहल छी अहाँ हम घरपर बैसल छी
अहाँ कते रहैत छी
पुरमे रहल रहैत छी अहाँ
हम हम दिल्ली मे रहैत छी। अहाँके परिवार मे के के छथिन
ए छथी अहाँके परिवारमे के के छथि
हमरा परिवार मे हम हम पाँच लोग छथिन एकठो बहन चार गो बहन एको भाइ
बहुत नीक हमर परिवारमे सेहो पाँच गोटे छी अहाँ हमर गीत सुनब किताब पढ़ब आ घूमब नीक लागत अछि
हमहुँ सेहो गीत सुनब के नीक लागे छै पर हम बुक पढ़ेमे जादा इंटरेस्टेड रखे इंटरेस्ट रखै र छी
अहाँके मनपसन्द भोजन की छथि अछि
एना तऽ मनपसन्द भोजन तऽ बहुते सचछक सलि पर दाल भाय चोखा हमरा जादा नीक लागै छथि अस
हमरा सेहो दाल भात बहुत
अहाँके की पसन्द छै
हमरा सेहो दाल भात बहुत पसन्द छै
अहाँ रोज कते बजे उठै छी
हम रोज पाँच बजे उठल अछि
हमहु उठ जाल छी सात बजे सात साढ़े सात कखनो आठ
कल्हि के करब
काल्हि के तऽ पता नहि अखिने त हम पढ़ाइ करल छी हमर मास्टर्स के एग्जाम चलल रहे तऽ हम ओहो बुक पढ़े ओही बुक पढ़ल छथि
हम घरक काज करय आछि पढ़ाइ करब अहाँ अंग्रेजी सीखे रहल छी
हम अंग्रेजी सिख रहल नय अखनी तऽ नय सिखेल रहे छी पर हम बोल लेल छी हमरा बोलैके आबेया ह अहाँ के कय कय भाषा बोलय आबै छै कोन कोन भाषा बोलऽ आबै छै अहाँके
हमार हिन्दी इंग्लिश बोलि रहल छी
घर पे सब केहन छथिन घर पे सब केहन छथिन अहाके बाबा बाबा दादी केहन सछिन
बहुत बढ़िआँ अभ्यास करल बहुत बढ़िआँ रहल छी
सब नीक न
सब नीक रहल छी
अहाँ कॉलेज जाइ छथिन कि नय
हँ हम कॉलेज जा रहल छी
तऽ एग्जाम भऽ गेलै कि एखनी नय
हमर एग्जाम भऽ रहल छै अगले मह नामे रहल छी
अगले महिना मे रहल छै तऽ हो गेल ने
नऽ अभी नऽ निकल छै अभी फॉर्म भरल छै
कोन न कोनो सेमेस्टर के
अभी हम फोर्म भरली हँ सेकेण्ड सेमेस्टर के पहिला के एग्जाम भल छै
ओनम ओ एग्जाम मे केना पास केलकै न
ओ एग्जाम के परिणाम अभी न आ रहल छै
केते टाइम बाद आइ
तीन तीन महिना बाद आबलि छै
तीन महिना अभी तऽ लम्बा टाइम होत हमरो यहाँ सब निक छै मिनट तब अखनी तक नय भेटै हमर इग्जाम अखनी चलि रहल चरल चलि रहल छै
कब तक चलि रहल छी
पूरा दो महीना चलतै बारह जून से शुरू शुरू भेल रहै आओर आखरी एग्जाम होत चौदह जुलाई दू हजार छब्बीस पूरा दू महीना चलतै हमारे एगजाम अखनी तऽ एगो एग्जाम भेल फेर अभी लम्बा छुट्टी दे देले हय फेर हमर एग्जाम होते
एकग्जाम नीकसँ भऽ रहल छै ने
बहुते नीक से भऽ रहल छै
कोइ परेशानियो भऽ रहल छै
परेशान होत होते भी तऽ अहाँ की कर लेबै
हम तऽ कुछ नाहिए करब
तऽ कथी लए पूछे छियै
बस मन करल तऽ पूछ रहल छी
अगरीब अगली बार से अगर पूछब तऽ साथ मे कोई समाधान भी लेके आइयै
अच्छा अच्छा
गायके चारा दे देल हो
हँ गाय के चारा दे देल छी
अखनी तक दस मिनट ना भैलकै हमरा तऽ कुछो नय समझ मे आबे छै आब हम की बजी
दस मिनटमे दे देल छै
अहाँके बोले नय आबे छै अहाँ सुन लियौ अहाँके बोले नय आबै छै अहाँ बहुते गन्दा मिमिक्री केलियै बहुते गन्दा देखके पढ़ै
का करी पहली बार बोलि रहल छी मैथिलीमे
ई सब न हय के बोलैके चाही हमर इग्जाम ठीक ठाक गीचा रहल छै एक दू्गो प्रश्न होवे होके छै जे गलत फँसा जा रहै अहाँके की आशा लग रहल छै इग्जाम के की केना रहतै अहाँके कोना कोना रहतै मार्क्स सब
देखि का रहल छै आब तऽ
अहाँ से नीक तऽ हमहीं बाजै छियै हाथ से नीक हम्मे बाजै छियै मैथिली तनिका सीख लेव
आब हमरा जाय पड़त ठीक ठीक अछि ठीक अछि फेर बात होइ
कखनी बात होइ अब
अवश्य अपना ख्याल राखब
हँ सेहो नमस्कार हमहुँ अपन ख्याल रखब अहूँं अपन ख्याल रखें ठीक अई रखै छी
अहाँ रोज कते बैठे छी
कथी कते बैठे छी हम कहाँ बैठे छी
अहाँ रोज कते बजे बैठति
कहाँ बैठे छियै रोज कते बजे कहाँ बैठे छियै हम
पढ़ै ला
पढ़े ला तऽ हम यहां बैठे छियै भिनसरे बैठै छियै पर हमरा टाइम न देत
हम प्रायः छह बजे बठित छी
नीक बहुते नीक चलऽ रखै छी